की हाल चाल हेलो हमरो ठीके छै।
की कर छै नै एखन तऽ, किछु नइ करैत छी, एखने खाना खेलहुँ हेँ हम आ कहलिय अहाँ से कनि बात कऽ लेब हँ
की सब खेलहुँ हे हमहु खाना खा कऽ, बैसल छी, ट रहल छी कनि
हमरा अच्छा हमरा तऽ भोज छलैए तऽ, उएहसभ खेलहुँ हेँ भात दाइल सब्जी तरुआ तरकारी
अच्छा -अच्छा बहुत सुन्दर हँ गाँवमे रहललासँ इएह तऽ फायदा छै।
हँ बड - बड नीक लगै छलइ
अपना सबके तऽ, प्रसिद्ध छै, गाँव घर लोकके ई सब चीज गा
हँ से तऽ, छइ है
आ
सएह कहैत छै
तरुआ कथि सबके छले ओल
तरुआ आँ
हल त गा
तरुआ छेला अहाँके अथीके, केलाके। आऔर परवल के, बैगन के, ओर बड़ छेला। अपना सम में बर दै छै नऽ। हँ
ई सब तऽ नामी छै।
हँ हँ से तऽ छैहे, छेला भात छलै दैल छलै, अल्लू हँ से तऽ जाय पड़े छै। एखन नहि बजेलखिन हें, एखन नहि गेलैय।
थारी बाटी लऽ क गेल लौं
हँ, बड नीक लऽगै छै। बुझियौ एक तरहसँ मनोरंजने होइ छै भोज।
बहुत हँस दू लोक सब भेट घांट होइ छै?
हाँ हँ हँ
अल्लू परोड़ के सब्जी चिप्स चऽ, इहे सब खेलहुॅं हें।
अच्छा ओ बड नीक।
हमरा तऽ भाते जादा नीक लागे या। दिनो मे उहे, राइ
हमरो, हमरो
तखन एकादसी जेबै
हमरो भा
की कर नियम त एहिमे
हूँ
ओ एति गाम, पूरा प्रयासमे रहब। जी दुनू टाइम
हँ बढ़िआँ ये तऽ
तऽ रोटियो खा स, खेला
हँ नीक छै। हँ
सोचलहु न तऽ रोटी तऽ खऽ, खाएके छै ने किछु।
हँ हँ सही बात छै।
बरत स तऽ ठीक छै जान बचाव छै। त अपन रोटी खेलों। नै तऽ हम भाते जादा। आ द्वादसी क
वैह निक होइ छै।
मछली क भात, भाते खा लै छी दूनू। खाली भात
बढ़िया ऐ, आब तऽ सबटा पाबैन सब आबऽ बला ये। अखने कथी कहै छै। पहिले घड़ी, घड़ी पूजा अनन्त, पूजा घड़ी पूजा हेत, अनन्त पूजा हेत, चौरचन हैत।
घड़ी पा
हँ
ह
फेर हए तऽ दुर्गा पू दुर्गा पूजा हैत दिवाली हैत छठि हैत। हँ रक्षाबंधन अरल है ब सबबके। जे हमरा सबके झूलन मेला होइ छै बड नीक एत ए घू मेला लागत काली पूजा हयत इंन्द्र पूजा होयत अखन तऽ पूजे पूजा य। खूब मेला हेतै एहिबेर सब चीज कनि लेट लेटसँ छै एहिबर कनि लेटसँ एलैय सभ चीज। हूँ अइ बैर कनी लेट न लेट से हयत एहिबेर छठो होयत कनिक लेटे से।
हँ
हँ ओर कहियौ?
सब ठीके छै रक्षाबन्धन
् छत पर छी अहाँ।
नहि अहॉ
हम छत पर घुम छी कहले कनि खा लै छी तऽ कनि टहल लेब छत पर छी हम
तऽ हमहुँ आबि जाइ छी आबै छी। हम अखन घरे मे खाना खेलहुं हे घुमि रहल छी। छतो पर नीक लगे छै लाइट ताट बढ़ रहल।
आइ मौसम ठीक छलए ओते गर्मी नहि लगैया।
उड
तऽ बड्ड गर्मी लगैत रहै छै ऊपरसँ ही। हँ ऊपर से ई जे गाँंव ला कुकुर कुकुड़ आदमी सब होइ छै से तऽ लाइटो काटि दय छथिन।
ह ह ह कनिके मेघ देखलहुँ तऽ लाइट काटि देलहुँ।
ह सएह बड प्रॉब्लम छै। आओर सब? सी तऽ बड़ड बढ़िआँ बड़ड नीक लेकिन लाइटके बड दिक्कत।
हँ हँ से तऽ भए जाइ छै उहू।
हँ
ह ह
तऽ पढ़ाइ लिखाइ चलि रहल य अहाँके?
हँ हँ एखन चलि रहल अइ ओ तऽ जिन्दगीमे कहिो हटि नहि सकैए। जते अहाँ पढ़ि सकै पढ़ाइके कोनो था नहि छै। लेकिन जाहिमे छी से चलि रहल अइ। अहाँके ठीक ठाक चलैया ने?
हँ हमरो ठीके ठाक चलैय।
बीच मे दिक्कत तऽ नहि होइया ने?
नहि नहि ठीक चलि रहल।
बाल बच्चा ठीक अई?
हँ सब ठीक हइ। अहाँके?
नहि हम एखन पढ़ि रहल छी ने।
अच्छा
बात से छै परेशान तऽ नहि करैया ने?
नै नै
कते बच्चा, कते बच्चा जिद्दी होइ छै सुतऽ नहि देलक। भैर रात जगेने रहल मम्मी के।
हँ हँ से तऽ होइते छै।
कै टा बच्चा अई।
तीनटा।
बापरे जादे जनसंख्या अई।
आह ह हँ की कहू बड़ दुःख छै।
छै की सब नाम अइ? एं।
वाह, बच्चा सबके?
हँ हं।
बच्चा सब के नाम छै एगो के नाम छै रिया एगो के नाम छै साक्षी छै एगो के नाम छै अनुप्रिया।
जा तीन गो बेटिये अई।
हँ तीन गो बेटिये अइ।
की करब बेचारीे के कोनो बात नै भगवान एकटा से माँगैत रहू। छठिके पूजा नहि करै छी छठिके पूजा।
हँ, नै नै छठि नहि करैत छी अखैन।
अच्छा। कहबनि जे राणा मैइयाके हुनका अर्घ्य देबनि सभटा तैयारी
हँ हँ।
सुनबे करता कहियो ने कहियो पुकार।
हँ हँ से तऽ भगवान छथिने, हमर सबके ब्रह्मबाबा जे छथिन से
बहुते जागरूक।
हुं, हँ हँ बड। बड मानै छनि हुनका सभ, ओहो बड मानै छथिन।
हँ से तऽ होइते छै।
हुं भगवती छथिन।
कते क्लास मे पढ़ैये बच्चा सब, स्कूल से आबि गेल?
इसकुल सं अखन एतै खाकऽ सुति रहलै सभ।
ठोकि ठाकि के सुता देलियै।
हँ धिया पुता सब छै ने भरि दिन खेलैत कुदैत थाकि जाइत छै। तऽ सुति गेलै सबेरे, फेर भोर हेतै तऽ स्कुल ट्यूशन
हँ से तऽ दुनू टाइम लगेने छियै।
हँ हं दुनु टाइम लगा देने छियै।
कतेक कतेक क्लास मे पढ़ैये।
नहि से अखन एगो एल के जी में पढ़ैये, एगो नर नसरीमे आ दोसरो एल के जी मे अछि।
बाप रे एके साल में दूटा बच्चा, जुड़आ अइ कि?
हँ हँ जुड़बे छै।
बाप रे, तैं यै। एके रंग परेशानी दुनू करैत हेत हरान।
हँ हँ, से त छै।
की करबै धिया पुता बला घर मे भ जाइ छै। कतहु गेलहुँ हें कि नै? बच्चा बाली के त नय होय छै घूमल तयो गेंल है कि नइ कतउ घूम ले।
एखन त नई गेल एखन पइन बुनिके समय छै क कतय जाउ कनिक, रहि क जेबै लेकिन कतउ घूमयके त मोन करैया।
जेना सावनेमें,
हँ सावनाह सावन मे हेतै त मंदिर सब जेबै।
हँ लेकिन आहा त दिक्कत तीन तीन टा बच्चाकेँ ल क जायमें। अपने कत रहै छैथ।
अपने रो,
अपने शादीमे क रहै छैथ।
ओ बाहर रहै छथिन।
अच्छा। अहाँ अकेले रहै छियै। एते दूर याद नै आबै छैथ की।
नै नै, हुनकर ट्रांसफर होएत रहे छै ना पहिले दिल्ली मे छलखिन हे आब मुम्बई में।
अच्छा।
हूं।
की करै छैथ।
काम करै छथिन।
नय की काम काम त बुझलियए काम बिना केने केना दिन, तैलतै।
ओ कथी कहै छै ओकरा सी ओ होए छै ना से छथिन।
हां-हां।
हूं-हूं-हूं।
अच्छा बड़ सुन्दर बड़ सुन्दर बड़ सुन्दर। तहन त घूम में घूम में जैमे दिक्कत होइत हैत जेना मिथिला हाट जनक, अपने त पुरु पुरुख पात नई छैथ।
हँ से हम जनकपुर घुमल छी आ हुन -ओ आगो तैयारी, करै छथिन न सी ए वो सी ए के तैयारी करै छथिन त हुंन, कर एग्जाम छै ए बेेर भ जेतै त हमहुँ सब चैल जेबै।
अच्छा चएल जेबै।
हम्म।
बड़ याद आबैया नैय।
नैय नैय से नै हमरा याद आबैये रोज फोन कोरै छथिन।
फोने करैय छैत नै।
सेहो बात छै हं हं ठीके कहै छी।
फेर घूमवो ले जेब आ गांव घरके चीज सब खाइ छी कि नैय, कुम्हरौरी बिड़िया एखन घेरा एखन, एखन घेरा के सीजन छै झिंमनी के कंच के।
मसाक टाक सब बड स्नेह ये मैना। हमरा बड निक साग के तीमन हमरा बड़ नीक लगे।
हं-हं सागके त किछु केनाहु बना के ध दियौ सुन्दरे लागल।
हँ सैहै।
सेहे छैय बुझिते छियै से कतै नीक लगैत रहै छै
रौदी सब भेलै अछि
हँ हॅ ह कुमहरोरियो हमरा बड नीक लगये
बच्चा सबके तैर कऽ देबै
ह हँ हँ हँ हँ
बड़ नीक
हँ से तऽ होइते छै हँ से तऽ छइहे
हऽ हू कटहर-तटहर फड़ल छलै
हुऊ कटहर बड फड़ल छलै
पाकल खेलौ है कि नय कहियौ
खेने छलौ लेकिन अपन रहै छै तऽ ओते रुचि नहि लगैत रहै छै नऽ से तऽ बुझिते छियै फेर दोसर देत त ओ बढ़िया
हँ से से तऽ बहुत कहलों है पाकल कटहर के तऽ दूटा फायदा बियो ओकर काज दऽ दए छै बिओ के ओकर सब्जी बड़ सेह
आ फलो भऽ जैत हँ हँ हँ बड नीक लगै छै
पाकल बला अलग खाऊ आर बिआ अलग
सेह बात छै कोई कच्चो मे सब्जी बना कऽ खाउ भर्ता खाउ
हु हु हु सेह सब बड़ निक लगेत रहे
कटह के तऽ अचारो बनैया
हँ हँ